और की हाल- चाल सब ठीक-ठाक ओर अहाँ कहियौ?
हमरो बढ़िया छै, अखने खेनाइ खेलौं हें दिनक सब्जी छले कटहल आलू के बाड़िएमे सँ कटहल हँ, बाड़िएमे छलै। हँ, अपने खेतक छलए तऽ बड़ा टेस्ट आ अपन, अपन खेतक रहै छै तऽ अलगे ओकर स्वदगर रहै छैय।
अपन खेत अपन रहै छैय तऽ बाते अलग छैय ने।
हँ, तऽ सएह छले खेल मे तऽ बड नीक लागल मन एकदम खुश भऽ जाइ छैय, आधा अपने खेलक
पटुआ साग, पटुआ साग, आलू के चोखा। आर करैलके भरि भरने छलहुँ हँ भरुआ करैलके भरऽ
भरुआ तऽ बहुत नीक लागैत रहै छैय हमरो घरमे ओ जे हँ- हँ- हँ करैल के करैलाक के भरुआ बनेने रहन।
करैल के भरुआ बनेने छलौं हें आ पटुआके साग आ हरियरका भने नइ एत हरियर के भेटै छै। एतऽ उजरका वला नहि भेटै छैय। हँ- हँ-हँ ओहिमे सरसो तरसो पीस कऽ। तीत त रहिते हेतय यै तऽ फेर बान्हि दै छियै ने तऽ ओकर बाद
हँ से हो से हो से हो होइ छै, से हो होइ छै हेना हमरा नहि नीक लागत हमरा अहाँके भुजिआ नहि नीक लागैया आ
भुजिया हमरो नहि पसन्द अइछ। हमरो इएह नीक लगैये भरलेहे। भुजिया, भुजिया हम बनै छैय तऽ हम कहियो नहि खाइ छियै।
नीके हमरो नहि, हमरो नहि नीक लागैया कनी ई रहल तऽ एहिमे सुअदगरो रहै छैय कनी खाओमे नीक लागै छैय। हम तऽ भाते साथे मखा- मखा कऽ खा जाइ छी। हँ हमरो नहि सोहाइए ओहिप अ - आ ओ जे मसाला रहत
ह मसाला तऽ ओ रोटियो सने नीक लागैत छै भातो सने नीक लगैत छै। जैसने मन होइये ओय सने खा सकय छी अहाँके, हँ- हँ। हँ- हँ- हँ, सही बात छैय।
आ बच्चा सब।
आ की सब, बच्चा सभके की ठीक रहतै बड़ बढ़िआँ छैय। मस्त मजेमे छथि एखन। हँ एखन छुट्टी, छुट्टी मनाबै छथि एक एकटा छुट्टी मनबैत छथि एकटाके इसकुल शुरू भऽ गेलैनि तऽ इसकुल जाइ छथि।
इसकुल जाइ छथि ने बस इसकुल जाइ छथि पढ़ै छथि, पढ़ै छथि और।
हँ पढ़ैत छथि आब एक, एकटा जेतथि आब कॉलेजमे। आब पता नइ की यै की हेतनि। हँ आब की हेतनि पता नइ हुनका। हुनका की हेतनि पता नै। हँ हँ हँ ह हँ हेतैन भेटतैन तहन न कॉलेज, तहन न जेथिन। नहि भेट
नै किया नै भेटतेन? किया नै भेटतेन? सभटा भेटतैन। आ एकर एकर चिन्ता नहि हाँ किया नै भेटतैन? चिन्ता नै करय के छै। सभटा चीज भऽ जाइ छै।
पता नहि छै धइर पढ़ै नहि छै तऽ चिन्ता होई छै ने!
किया नै पढ़थिन- पढ़थिन- पढ़थिन सबटा पढ़थिन। एनाहिते -एनाहिते ए सबके सबके माँ बाप नहि नहि नहि एनाहिते सबके माँ
केना हेतैन, तहन तऽ केना भेटतैन किछु?
नै नै मैप अहाँ नै अहाँ माय बाप छियै तऽ अहाँके टेंशन अथी चिन्ता जाइ कि यै, लेकिन बच्चा बच्चो के चिन्ता रहै छै। पइढ़ लेथिन पइढ़ लेथिन जरूर जरूर जरूर- जरूर पइढ़ लेथिन, पइढ़ लेथिन, एहेन कोनो ई नै छै हमरा सबके टाइम मे हमसब तऽ की कहू पढ़ैके टाइम पर, हम्म राइत होइ छलै पढ़ैके समय पढ़ैके समय आबै छलै तऽ हमहूँ सभ तेनाहिते करै छलियै अपना समयमे एहेन
नै जे पै पढ़ऽ के, पढ़ऽ के, टाइम रेहा से सब लालटेन ल क बैसल इ पढ़ै लए मनोहर पोथी लऽ कऽ, मनोहर पोथी छलै पहिले। हँ, ओहि लए कऽ रोटे छलहु हेँ, आ पहिले चूटो जे छलै सरकारी बला आबैत। ऊ, ओ पढ़बै बला सभक दलान पर मे लालटेम ल कऽ। लालटेम लऽ कऽ त सब-सब पहुँच सब हँ बोरिया बिछा कऽ, आ ओ अथीवला चौखुट
आ उएह मे ऐल बर्फी बला बजबैत। तै दम सब स बहुत छुट्टी के टाइम मे, लंच के टाइम मे तऽ भगलक सब गोटा एकदम स दू रुपआ लऽ कऽ।
बैगो में बोड़ियो धऽ देलों बैसबो बला सब चीज किताबो ओहिमे अइछ? सबकिछ ओहिमे?
देखै छलिया छुट्टी की हेतै? तै बच्चासस सब बच्चा भाएग जाइ छलै। इसकुल्लेसँ घर लग सँ घुर कऽ आबि जाइ छलै।
इसकुल म ककरो मोन लगै छेलैया? नै मोन लगे छै, तैं तऽ ई हाल छै ने। मोन
घर स घुइर क आइब जाइ छैलया, तब किया नै पढ़ते? हाँ सएह देखियौ आइ काल्हि के बच्च चा समझदार छै। अपने पढ़ि लेतै एहि सबके चिन्ता नै
छै धैर पहिले बला समय नै ने छै। पहिले बला
हँ हँ सेहो- सेहो- सेहो गप अहाँ सहिए कहै छियै। हँ आ आ तथियो बच्चा सब किछ- नै -किछ क मे लागल छैथ। से बला भऽ जाइ छै तऽ कनि होइ छै जे हमर, नै -नै भऽ जेतैन भऽ जेतैन। किया नै भऽ जेतैन भऽ जेतैन। आर अहाँ के नानी के स बारे में सुनै छी, नानियो अहाँ के बड़ी फुर्त फुर छैथ एकदम बड काज देखेै छियनि, सुने जे छियैन हुनकर बारे में तब बड़ नीक
पुरै छथिन ओ, बाप ए एखनो ओतेक साल के भऽ गेलखिन हेँ, हमरा तऽ लगैये सौ साल पूरा हुअ बला हेतैन। वै-वैह-वै सौ सालमे एतै फूर्ती छैन हुनका पास जे हमरो पास नै अइ एहन फुर
हू सैह तऽ आ हुनका जे देखे छियैन देखहो मे तेहने सुन्दर छथि- थिन आ कै बेर सेह त आ कपड़ा सुनै छियैन हुनकर बेटी सब जाय छैन तऽ कपड़ा
अपन ऊ अपने ओ साड़ी लऽ कऽ ओ अपने सुखबै छथिन बाथरूममे गेलौ साड़ी लऽ कऽ सीधे ऊपर पहुँच गेलौ रौ साड़ी सुखबय लेल हँ अरे बाप-रे-बाप छथिन हड्डीये टा छनि हुनका शरीरमे जान नै छनि धैर फूर्ति हमरा सँ बेसी छैन।
बड-बड- बड फूर्ती छैन, बड फुर्ती छैन हुनका जे फुर्ती देखै छियन तऽ बड्ड नीक लागयै।
अए बड़ छथिन तऽ
राजनगर घूमने छियै राजनगर
राजनगर, राजगारनगर तऽ हमर घर अछि, गै मेै राजनगर के की कहू अहाँके राजनगर तऽ हमर घर अइ घर -दुआरि अइ ओ- ओतयै घरे यै हमर सिमरी सिमरी
ऐ येै तहन तऽ जैते हेबै ओ राजमहल मे
राजमहल ओतुका ओ जे हा-हाथी ऐ आ हाथी वाला जे घोर छै। ठीक ओतेक नीक छै बापरे लोक ओत फोटो ओत तऽ फोट- टो खीचबै ला लोक जाइयै हाथी बला घोर मे हँ ओत तऽ ओतऽ दस कोश के लोक सब अबै छै, दस-कोशी मे नामी छै ओकर मन्दिर के हँ
एक दिन हमहुँ गेल छियै एक बेर दुर्गा
ह दस दस कोशी मे नामी छैन ओ ओए मन्दिर के कि भऽ गेल, राज पैलेस भऽ गेल, जेना राजनगर के दुर्गा मन्दिर हाथी घर अछि। ओ गिरिजा मंदिर जे अछि गिरिजास्थान काली मंदिर हँ बहोत
ह स्थान बड्ड नामी स्थान छैन कत-कत सऽ लोक जाय छथि ओत
दस कोष के अन्दर मे तऽ ओ नाम जानक पहचानल मंदिर छथि।
बड पट लेकिन-लेकिन ईहे छै देखियौ कनी नीकसँ रखै जेतै न तऽ कत-कतसँ लोक घुरै लै एतै
काफी साल भ गेलै बहुत साल भ गेलै त आब हुनकर देखरेख करै वला कियो छइनै ने हुनका कोइ नहि छै आ इमहरका प- एमहरका जे लोक सब छथिन हुनका पास कत स
कतऽसँ एतनि कतऽसँ एतनि सैह गप छै आ ऐटा घंटा जे देखलियै बड़ी टा के घंटा आ
ओ घण्टा के जे पूछू मत ओ तऽ छोट रहिय हमसब तऽ ऐऽ पंडीजी ठाड़ रह थिन आ ओ चच्चा चिन्हे ई हमरा ई हमरा नहि बजबै नहि बजाबै हमसब की करू घण्टा बजा कऽ भाईग जियै। एक दु बेर भाइग भाइग जैये आ कियो खिहारथीन बापरो खिहार- पकइर डंडा लकऽ जे के बजैलक आ फेर जखने जे इमहर एक साइड भगलै तऽ दोसर साइड पकड़ि लेलक कियो ओर आ ओकर हँ-ह-ह
से त होय छय न, बच्चा सभमे स अगतिके करतो छय बरा, अगत ति, विचार छै हं- हं, नहि ओतऽ तऽ हम गेल- छी गेल छी, गेल छी, हमहुँ गेल छी घूुरेले गेंल छलो, हमरा बड नीक स्था थान लागल, बहुत निक लागल, हमरा कालीजीे के
कत, दरभंगे राजके त छनि, सबटा।
हं-हं सबटा हुनके छनि, हुनके छनि, सबटा तऽ हुनके छनि। गेलहुँ, नहि छथिन नहि छथिन के करतैन, अखने तऽ कनि दिन पहिले एक एकटा रानी छलथि ओहो चलिे गेलथि, हुनकर बाल बच्चा त छलनि नय। अहि दिन मे हा एही दिन मे तऽ गेलथि हे, तऽ हुनको तऽ सैह हाल छनि, हुनका मे देखलियनि, लेकिन हुनका भोज जे भेलनि। बड नीक भोज, बड नीक भोज, येह अपन सब के नहि बुझे झी, अपन सब के मिथिला केत भोजो अनूप होइ छै न, सब्जीेये सब देखय छिय, तरकारी सब जे बने छै भोज।
मि- मिथिलामे जे किछु होइए, जे नामीये सब किछ, मिथिला के हरेक चीज नामी होय छै। खाना पीना बात विचार व सबकुछ। बातो विचार सबकुछ, सबकिछ बढ़ियां रहय छय हं। प्रेम भाव, बिलकुल -बिलकुल प्रेम भाव स जब रहय। इंसान के सब कुछ चाहिये हेतय न।
बड- बड -बड रहय छी, आ ऐना लोक सब के कहां कहां रहय छी, देखयो दोसर सबके जे रहत, साॅ सेहो सब कहतेत, कहां रहय छी।
हर जगह नहि भेजय छय ओना, गाँव में मतलब आब अपना मिथिला के बात अलग छै, हर जगह बाहर भीतर मे एना थोरे रहतय‌।
नहि -नहि कहां छय, कहय नय। छें, गेल रहम, चाची रहय छथि कलकत्त ता में, हमर काकी, तते में पनि नय पूछत, ऐं य देखियौ कनि हवा। गाम घर में नी को लागैत अछि, कनि हवा खाय के अछि, अंगना मे घुर लिय। तऽ सब पुछेले ऐत, हं- हं एनठमा तऽ गांव
तो तबियत त नहि बिगड़ गेल छनि की, कीछ भ गेलन हैं की, ते नय निकलय छथिन की।
सबमे देखियौ न, शहर सब देखियौ चारि दिन अहां नही हो
नहि निकलबय हुं शहर सभमे अहां पुछबो नय करत, अहां के पुछत नय जे अहां कत छलों यें ऐ कि करय छलौंहे ऐं गांव मे गांव में तऽ अहांके घर के एक दिन खट खटाबै ले ऐब जेतैथ, जे अहां कत छी। की भेल अहां के या रोटी हं -हं आब अहां के अगर खां खाने नहि बनबोला, नहि बनत।
नहि बनबै, आ किछो बनेने छी, सेहो सब मिल जेत। अरे से - से तऽ छैन से तऽ बड्ड आदर सत्कार छै, हमर भल कनि ई रहय छय। इ रहै छै, नहि ह- ह नहि पूछत। लेकि कनि ई -ई छै, कनि ई छै जे गाममे कनि इऐह छै जे ओ की करे छैथ, ओ की करै छैथ, तते नास, सबके ई रहै छै, सर समाज छै, कनि ई चीज। छनि लेकिन बांकी चीजमे त एक न बहुत नीक ब
से चीज एत नै ने भ सकैए। जे चीज गाँवमे भ सकैया से एत बाहर भी तर नै भ स, तैं दुआरे लोक गाँव जै तैं गाँव जाइ ले परेशान रहैये एखने लोक तैं गाँव जाइले होइया ने, जे भैया कखन चलि जाएब गाँव चलि जाइ।
त कखनो छुट्टी भेटै छै त केना मोन होइ
हं-हं-ह़ आ एत की छै जे मतलब बाहर बाहर मे छै जे अहाँके गाँंवमे कोनो अहाँके काम धंधा के नै छै दूटा पाइ कमाइके अथी तैं लोक बाहर भीतर भागैए नै त बाहर भीतर किए भागत सब गाँव मे बिलकुल नै किओ नै भागि सकैये।
कॉलेज सबटा बच्चा सबके सबटा चीज सिखाब वला सब नित त्य सिखाबै छनि। गान सिखाबै छनि जे छै से सबटा सिखाबै छनि। योगा सिखाबै छै, आइ काल्हि त मास्टरो नीक नीक छनि। नै आइ कालि त कियो नै कतौ सं किछ नै आ पाइयो ढेर लागत। आ पाइयो, पाइयो देखियौ न पाइयो क कुन आ देखियौ सब्जि सब्जिए तरकारिए अहाँके नै ऐ, की तरकारिए लोकके नै भ जाइ छै आब अपन अपन कते हर नीक नीक रहत ताजा ताजा त रहत।
नै एखन भिन्डी एखन भिन्डी तते फरल कते रहय।